हँ नमस्कार, अहाँ कौन थी?
हँ हम नीके छी आर सभ हाल चाल ठीक हइ बालो बुतरु सब ठीक है घरो परिवार सभ ठीक हइ आहाँ बतै आहाँ केहन छी
हँ हमहूँ नीक छी अहाँक बच्चा छी
हँ हमरा दूटा लैका हइ दूटा बेटी है आ ओहि सभके पढ़ाइ-लिखाइमे, स्कूल-कॉलेजमे तनिका जीवन व्यतीत होइत रहै छै
एऽकटा जो बेटी छै ओ तो पढ़ लिखी के नौकरी मे लग गेल हई मर दूसर वाली जे बेटी टी छै ने उ तँ अभीये पढ़िए रहल है, ओकरो बड़ा ऊँच पढ़ाइ पढ़ाबैत छीयै। जेना इंजीनियरिंग-उंजीनियरिंग वला पढ़ाइ है ओतेक तऽ हमरा नहि बुझाइ छै लेकिन हँ सुनै छीयै जे इंजीनियरिंग के कोइ पढ़ाइ कर रहल छै तऽ उ बेटिया तऽ अभी पढ़े गेल छै आ ई जे बड़की जे छै ने ई तऽ नौकरी मे लग गेल छै एकरे सब सहयोग रहै छै घर दुआर चलाबैमे
ओ बहुत नीक ओसभ केहन अछि
हँ दुनू अभी धिया पुता ठीक छै हँ एक तऽ ई जे नौकरी करै छै जकरा तऽ जेना मानू जे होम वर्क फ्रॉम होम किछो कहल जाइ छै तऽ उ हे ले के घर ही मे रहै छै हमरे संग मे ओ इहे से अपन काज भी कैलक हमरो देखभाल कयलक घरो दुआर देखभाल कयलक कोई आओर काज घर के निकलि कऽ आयल तऽ ओकरो देखलक। आ संग संग नौकरियो के देखैत छै बड़ मेहनते लड़की छै हमर बड़की बाली आ छोटकी तऽ अभी पढ़ैत अछि, तो जेना ओकरा तँ कॉलेज-उलेजसँ छुट्टी-उट्टी होइत छै तब आबैत छै, आ दुनू नीक छै।
अ अच्छा अहाँके छोटकी बेटी कोनसँ कक्षामे पढ़ैत छै
छोटकी बेटी जेना ट्वेल्थ। कलकै आ ट्वेल्थ कैमरा के बादमे जेना टेक्निकल। कल पढ़ाइ करै लए बाहर चलि गेलकै तऽ ओ तऽ बाहरे रहे छै आ बाहरे से पढ़ाई कर रहल छै टेक्निकल पढ़ाइ कर रहल छै कुछ
ओ कल ओ बहुत ने कोनस कॉलेज कोनस शहर छी
आ ओ छोटकी जे है बेटी ओकर उड़ीसा भुवनेश्वर कोइ जगह पड़ैत छै ओहि मे एक बड़ा नीक टा कॉलेज छै, एक्स आई एम क के। सुनलियै जे बड्ड नीकटा पढ़ाइ है आ नीकटा ओकर फैकल टी भी हइ अपले अथि भी दै छै कैम्पसमे ने नौकरी भी मिल जाइ छै ओहिमे कैम्पस सेलेक्शन भी जेना होइ छै ओहीमे। तऽ ओहीमे ट्वेल्थ पास कऽ कऽ छोटकी बेटी गेल छै।
ओ ओ बहुत निक बहुत निक एतूको की ओ सभ रोज कॉलेज जाइत छै?
हँ, ओ कॉलेज जाइत छै। जेना हम करलियै जखन एडमिशन करलियै तखनिए न हम ओकरा ओहां होस्ट टले में डाल देलिये बाहर से न जाय आबे परै छै लड़की छै तऽ हम। सोचलियै की ओना कॉलेजमे रहैत तऽ जेना। कि सुरक्षा के परपस से जे भी सोचलियै तँ सुरक्षा लेल सेहो ठीक रहतै। कैम्पस के भीतरे मे अपन रहतई अपन काज वज करतै कॉलेज उलेज करतै तऽ कोनो तरीकाके सुरक्षामे दिक्कत नहि होतै इएह सोचि कऽ जखन हम एडमिशन कराबै गेलियै तखन हम ओकरा कॉलेज में ही दे देलियै दाखिल त रोजे क्लास-उलास करै छै।
आओ सालमे के बार घर आबैत छै
आ जेना बुझियौ जे एक सेमेस्टर खतम होइत छै। अ ओकर चार बरिस के पढ़ाई है तऽ एक साल में दू सेमेस् टर होई छै तऽ जेना एक सेमेस्टर खतम हो छै तऽ जेना मान के चलू जे अ छठ छो छो महीना पर छो छो महीना पर मे जेना साल मे दू बेरा अयलक आ इसे कोइ ने जेना होली भेल दिवाली भेल एहन कोइ तेज त्यौहार होइत छै तऽ ओहोमे चल अबैत छै सप्ताह भर के अगर छुट्टी उट्टी मिलल तऽ
तऽ ओ फ्लाइटसँ आबैत छै कि ट्रेनसँ आबैत छै
नहि तऽ ओ ट्रेने से आबैत छै वहाँ से ट्रेन बड़ा नीक नीक चलैत छै ने तऽ ट्रेन से वहाँ से चल अबै छै जेना वहाँ रातमे बैठलक अपन दोस्त महीप जे यहाँके बहुत मने अ बच्चा सब पढ़ै छै वहाँ एगो इहे नै है हमरे बेटी नै है औरो के है तऽ
बढ़िआँ
हूं तो सब अपन एक ग्रुप बना के और ट्रेन से अपन आ गेल यहाँ घर पर स्टेशन पर उतर गेल चाहे तो कभी चलियो गेली लेयो के अयली आ नहि तो खुद्दे अपन गाड़ी घोड़ा क के चल अबै छै बाहर भीतर अब निकले लगल छै तऽ ओते बुद्धि खुलि गेल छै ने तऽ ओ अपनेसँ आ जाइ छै
बेस बेस और वहाँ पे खाना कैसे खावा छै खुद बनावा छै कि मेसमे खावा छै
नहि इहाँ नीक सवाल पूछलियै जे खाना बनाबयके जेना केना होइ छै तो पढ़ाइ लिखाइमे तऽ जेना ब अहाँ बुझू जे समय कहाँ मिलै छै आजकल बाल बुतरू के तो ओ सब तो नहि बना आबय छै ना तो हॉस्टले मे काल्हि कैंटीन जेना बनल हय ओहिमे अलगेसँ पैसा लै छै गार्जियन सबसँ आ ओही हँ ओहि में दै छै खाना पीना ला ओहि मे करे छै तऽ बाहर अपना से नहि बनावे छै होस्टल के जे कैंटीन छै ओहि मे खााय छै
ओ तऽ वेज नॉनवेज का खाइ छै बचिआ
आ जेना तऽ मिलैत छै दुनू खाना ओहिमे भेज नॉनवेज दुनु मिलैत छै लेकिन अपना बची किया के एना तऽ खाायमे स्वादमे तऽ ओकरा बड़ नीक लगै छै भेज आ नीक मने जेना नॉन भेज मे कहैत छी ने कि घर जेहन स्वाद नहि रहै छै आब जेना कच्चे कच्चे मछरी उछरी रस्सा उस्सा मे धऽ देलक
ह
चीकनो उकोनो तनि त भूंज भाज नहि केलक तऽ ओय से ओकर मोन भटकै छै तऽ ओ जे हइ ने से ज्यादे पसन्द करै छै भेजे खाना एना खाय लए खाइ छै नॉनवेज भी लेकिन होॉस्टल मे ज्यादे ओ भेजे खाना पसन्द करैत छै आ उहे खाना खाइ छै ओहेमे ओकरा बड़ नीक लगै छै अ कहे छी जे मम्मी भेज मे स्वाद हय मगर नॉन भेज मे स्वाद नहि है तो ओ नॉन भेज नहि खाय चाहय छै भेजे खाइ छै
बहुत बेस बहुत बेस तऽ ई ई साल गर्मी छुट्टीमे छोटकी बेटिया आओल छै कि नहि घरे
हँ आयल जब गर्मी छुट्टी जब भेल छै तो आ गेल रहै ओ पन्द्रह दिन के छुट्टी तो देले रहे अ मोन तऽ नहि पड़ै छै कि कते दिन रहलै लेकिन हँ उह मान के चलू पन्द्रह बीस दिन रहले अखनी बिसरे छियै कि कखनी आयल रहै कखनी कखनी गेल रहै तो मन न पड़ रहल छै लेकिन हँ हम अन्दाजन अहाँ से कहै छियै जे गर्मी छुट्टी भी ओकरा पन्द्रह बीस दिन के भेले रहे ते बचिया आयल रहै अपन रहले तनिका घूमे फिर फिरे भी गेल रहै ओकरा बाद मे यहाँसँ फेर छुट्टी जे ओकर जूनमे जेना खतम होइत रहै तऽ चलि गेलकै फेर अपन दुनिया मे लग गेले अपन उऊहे पढ़ पढ़ाई उहे
पढ़ लिखऽ ह ह ह हँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया तऽ कहीँ गर्मी छुट्टीमे घूमय लेलए गेल छलै बच्चा लोकके साथ कि नहि खै
हँ बच्चा सब आयल रहैत तो ह जेना कभी सिनेमामे एगो बड़ नीक सिनेमा लगल रहै कोई कऽ कऽ की नाम छै देखियौ मोन नहि पड़ै छै हमरा आर ओ तऽ ओ गेल रहे देखे सब फेर जेना मॉल उल मे भी गेले तब जेना खाय पियए ला होटल उटल में भी कभी कभी अपन सब चल गेल लड़का सब तऽ कभी मन भेल मन ठीक रहल त हमहु साथ से लग गेली आ जेना ने मोन ठीक रहल जेना बुझायल जे नहि आज माथे पीड़इए चाहे पेटे पीड़ाइए तऽ नहि जाइ छियै फेर धिये पुता के कह दै छियै जे भाय तू वहीं से जा अपन घूम घामके चल आबऽ तऽ धिय पुता जाइ छै हम नहि जा पा सकय छियै
वाह वाह बेस बेस बेस आओर उड़ीसा के मौसम कैसा रहल छै वहाँ ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडा का रहल छै आऔर बेटी रानी के सब ठीक रहल छै तबियत उबत वहाँ मौसम के की झारखण्ड के मौसम राँची के मौसम आओर उड़ीसाके मौसम अलग अलग भेल छै
हँ तऽ ई तऽ मौसममे तऽ जेना यहाँ से जाइ छै तब तऽ तनिका पटकाइे जाइ छै किनााक कि राँची के मौसम तऽ अहा के कही नहि मिलत ने उड़ीसा उड़ीसा तऽ गरम जगह छै वहाँ तऽ गर्मी पड़ै छै लेकिन एखन तऽ जेना गेलै जूनमे तो मनसून आ जाइ छै ने तऽ तनी ठंडा भऽ जाइ छै आ ठंढा भऽ गेल तऽ तनिका धिय पुताके नीक लागल आ एना जे बारहो मासके पुछबै अहाँ जे बरहो मास के केहन रहय छै वहाँ के वेदर त उ मे त अहाँ मानिके चलू जे एतेक गर्मी पड़ैत छै जे बेटी हमर कहैत छै जे मम्मी बुझाइत छै जे पसीना न एकदम चुएैत रहे छै लेकिन ओकर कैम्पस जे छै छै ना से फूले कैंपस एसी वाला हई तो जेला ई धियापुताासभ जेकर जेकर भी वहाँ पढ़ै छै उ सभ नीकेसँ रहैत छै आ बहुत परेशानी नहि होइत छै तो नीक रहै छै आओर हम तो सोचै छियै जे कहबी अहूँ जाके वहाँ देख लियौ आ
हँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया अच्छा चल ठीक हो फिर बात करल छै नमस्कार
है नमस्कार